तऽ दूगो कॉल हम केलहुँ ने आब दूगो कॉल अहाँ कहलियै फेर बादमे करब
हँऽ आबी जे फोन काटबै तऽ राइट साइडमे देखबै ऊपरमे सबमिट करैके ऑप्शन ब्लू कलर ह तऽ ओ ह ह ह ओ अथी भऽ जायत एक्टिव भऽ जायत तऽ कऽ देबै अपने सबमिट
पेरना बनारस गेल रहेै
देखलियै
बात भेल रहै हमर जाइसँ दू तीन दिन पहिले नहि अथीे क कि कहै छैय इंटर्नशिप के वाइबा सबके लेल ने बजेने रहै
बीचमे बात भेल रहै
केहन भेल इंटर्नशिप अहाँ के सुइत के कि जैइग क
जैइग क
अहाँ सोचे करबै त दुनिया ने खराब भऽ जेतै
नहि हम सब केनै रहि से हमरा सब के तऽ वाइवा लेलके सर्टिफिकेट देलक अहाँ सबके कि नहि
एखन किछु मतलब डाउनलोड कऽ के भेलै
नहि ओ नहि ओऑरिजिनल
ओ सब एखन नहि भेटि
हमरा सब के द दल्लके
हम त कनि लेट लतिफ छिय इन्हते उठे छिय नओ बजे दस बजे
एडमिशन के डेट कहाँ निकालकै
पहिले एल एन एम यू मे एडमिशन होय छैय तहन रिजल्ट निकले छैय
सही मे भुलि जाइ छिय हम हर साल के बाद की कहु बड दुःख छैय सही मे
एखनो तीन सेमेस्टर काटैके छैय बाप रे बाप
तामस तऽ तखन चढ़ै छैय
अच्छा एगो बात बताब अहाँ ग्रेजुएशन करबै ओकर बाद कतऽ रहबै कि करबै
हम सोचने छियै बी एड करबै
ठीक
एक साल कऽ होइ छैय कए लै अछि
तऽ दरभंगे में रहबै
जतय स होय ओकर तऽ पहिले इन्ट्रेन्स होइ छै आब जतऽ कॉलेज मिलै।
तऽ इंट्रेंस ओतै बैस कऽ तैयारी करबै।
बीएड केँ इन्ट्रेंस में कि छै ओ तऽ पहिले स अहाँ करबै न बाद म करबो ओ तऽ ग्रेजुएशन कम्प्लीट हैत आ तुरन्त निकलै छैय ओकर डेट एखन नै करै छिय एखन एक साल कऽ टाइम छैय
दिमाग बड़ नीक यऽ अहाँ कऽ अच्छ अचछ बढ़िया बहुत बढ़िआ
ओहो सोचने छियै नै तऽ फेर देखलियै ह बहुत की तकर बाद अहाँ ई सेन्ट्रल गवर्मेंट इसकुल सभ म नेट देबै हमहुँ वेह स सोच रहल छियै मतलब जे आर एफ या नेट वगैरह सब
एगो बात पता य नेट दऽ केँ न अहाँ अगर पी एच डी नहियो करै छियै न अहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनि जेबै हम उहै कै ले छै की जरूरी छै पैसो भेट
बढ़ियां अच्छा खासा ह आ नै आ बाद म अगर पीएच डी ओ करैके हेतै तऽआब
कऽ सकै छी इएह ओकर बाद लेकिन हम जरूरी जकरा छै नौकरी देनाय जरूरी छय वैह छै मोन जेकरा लेग नै अहाँ एक साल टा अखन हमर बी एस सी खत्मै एम एस सी जेबै तब न नेट करबै सोचलियन हऽ कि एम एस सी में जेबै न
पी जीओ करबै की
पी जी की होय छैय ओहाँ एम एस सी करबै तब न नेट देबै बिना एम एस सी केँ नेट केना दऽ देबै यै।
नै देने छै न कि जे चाइर साल कऽ ई कऽ रहल छै ग्रेजुएशन ओ सीधा नेट कऽ एग्जाम म बैस सकैये जे आर एफ
कऽतऽ देने छैय दीदी
अहा देखियौ जाय केँ सारा पढ़ियौ हम तऽ एखनो पेपर कटिंग आं दू तीन दिन का
हम अहाँ केसब सर लगेलियै ने कि केसर सर लगेने छलखिन स्टेटस
की हम हुनकर नै देखै छियैन स्टेटस की लगेने रहथिन
है अहाँ तऽ धोखे दै देबै तऽ हमरा
सही हम कहि रहल छी
अहाँ तैयारी कर रहल छियै
नै कऽ नै रहल छीयै लेकिन क्वेश्चनसभ देखेलियै ह दिमाग कऽ ऊपर स गेलै
सही में नै हार्ड छै।
नेट बहुत हार्ड छै कि हार्ड छै
पढ़बै सब ठीक मोन छै हमरा मोन इच्छा छै हमरा ज नीके अहाँकेँ की लागैय हमरा स हेतै की नै अहाँ की लागैए हमरा बारे मऽ
फोकस करबै तऽ जरूर हेतै हँ बिलकुल
हँ अ फोकस करबै नै छै बॉयफ्रेंड सब तऽओतहियए न फोकस
कऽ रखने छियै कि मतलब नेट वेट कऽ
फालतू कऽ आब बी पी एस सी मे कोनो जान नै रहलै एक तऽ वैकेंसी नै दऽ रहल छै ऊपर से और प्री मेन्स ऐ से बढ़िया लोक यू पी एस सी किया ने जेएलगतै
एखनो बच्चा सब सबकिछु कऽ कऽ के बैसल छै आब नया रूल रेगुलेशन निकाललकै ह पहिले प्री दियौ तहन मेन्स दियौ।
सीटेट एस्टेट एते टेटटेट होइ छै।
सात एकगो टोटल एग्जाम हह
हक पढ़तायै सीटेट सुनतियन
तऽ हम भी भ हम ओएह शायद प्रेरणा ने मतलब इएह करते। बी एड मे एडमिशन लऽ कऽ आ नेट के तैयारी करबै
बी एड मे एडमिशन करा के नेट के तैयारी करतै।
ह नेैट क देतै बी एडो लेकिन करतै ओ।
वौवा कनी भह जाओनहम एनहौ कॉल होयके बाद अहाँ भेज देतहु तुरन्ते। वएह जे क पी एस सी के बाद नेट पर। देखै छियै
आमभेजने रहौ कते भेजने रहथिनह तय पर बटे
ओ जे हम ओ जे लगें। ने छथिन ने ओ य। मेलिखल छै ओहिमे लिखल छै कि आ अहाँ जे छियै अथी कऽ सकैत छिये बी पी एस सी के बाद डायरेक्ट अहाँ पी एच डी मे एडमिशन लऽ सकैत छिये। नेट करि सकैत छियै से हम देखबे नहि केलियैहन
नहि देने रहै कि नेट आओर जे आर एफ के एग्जाममे ने अहाँ बैसि सकै छियै। इ चारि सालके अगरग्रेजुएशन कम्प्लीट छै ग्रेजुएशन ओकर।
ह त तऽ नीक छै ने।
हँ तऽ बहुत नीक छै की एम एस सी के चक्करमे के पड़तै तखन।
त के दू सालके फालतू वेस्ट करतै
दू साल नहि तहन एके साल हेतै ने।
एम एस सी त एकै साल के हेते अच्छा। नानी ऐतय ये--य ई नानीसभ नानासभ की कमतैय पैसा सब दै छै कि नहि बुची ले अहाँ सभकें
किया देथिन से बताउ
दामाद छै बेटी छै नहि कहथिन बेटा ले--ल
जाय दिअ ई सब पर एहि सब पर नहि हम ध्यान दै छियै एहि सब पर ध्यान दै छियै तऽ दिमाग हमर डिस्टर्ब भए जाइ छै।
अहाँ रहै रहै के ना छियमामी जी हमरासे आश्चर्य लागै अछि
बस मम्मी जल्दी आबि जाय बर आब भरोस नहि यै हरदम जखन कॉल करै छै हमरा पुछेल कते दिन ऐबहि आब कते दिन मे भी।
बस उएह छै पाईके ए। खन बहुत कमजोर छथिन ताहि लए कऽ आब कनि स्टेबल हेथिन आबियौ लाइक बनथिन तखने ने एेथिन। हाँ दरभंगा तऽ छियै ने कि फेर आओतै देखा लिअ।
ह्म। हम सच कहै छी ना मतलब हम अपन लाइफमे जी देखलियै आ हमर नाना जी
हूँ।
खुद कहै छथिन कि इंसान भाड़ा के घर मे फूश के घर मे रहिलौ रिश्तेदार के घर पे नै रहहि
बिल्कुल सही बात छै ओ चीज आब रियलाइज होइ छै।
भले उ अहाँके किया नै यसोधा मैया हुए।
हम ओ चीज नै कहै छी लेकिन कखनो कखनो फील आबे जाइ छै।
बढ़ियां स आबि जाय छै केना हमरा अपन घर मे आबि रहल छै।
वही ने।
अहाँके तऽ की की ने फील हैत। खाना के टाइम मे फील ह या की नै बड़ दिक्कत खी बताउ ओहि समय जे फील हो छै न खाना खायके टाइम मे।
हूँ
मोन होई छै फेंक कऽ चलि जइए लेकिन काज की छौ तोहर
आर प्रीया के बडे मे के सब आईब रहल छै ओत तकर बाद स ग्रुप मे कोनो रीस्पॉंसेवे नै चूले मोल नै देख रहल छियै सब साइलेंट मोड मे चलि गेलै
आइ हम एलियै न आब गर्दा उड़ेबै। तय दिन स हम नै उरेलियै
सब प्लानिंग कऽ दियौ बस।
हम सब डेट उट फिक्स क दै छिए, एते तोरा स गप करबो अपन अपन देखी लिहै सब
कथी
सबके कहिदेबै ग्रुप मे
हाँ, मतलब बडे के प्लानिंग कऽ लै मतलब केना
अच्छा बर्थ डे, नै हम कथीला प्लानिंग तलानिंग हमरा की कहै छै शिव चस् आइ देखलियै ओहि भोर मे जे दीदी अ, आप सब अहाँ सबसे गप क के देखलियौ ने कि एते की नै ग्रुप! बनाएत कियो चैट क, आओर दोस्त सब से गप करी। आब त हम किया गप? घर पर छी करबही न तऽ हम ओमे की करबौ रोड पर करती तऽ हम किछ खय देतियो तऽ सबसे गप करतियौ
क एतै किी मतलब, बाहर कतौ करतै तऽ किछु मतलब सेजशनो दै छै लेकिन
घर प करबै तऽ आब तू न करबी तैँ न हम ग्रुप चाट बनेलियै कि भाय घर करितै त अपने सँ इन्विटेशन देतै, न हम केना देबै
सही बात छै, आब सबके सबके गार्जियन छै न की ओ जाइला अ लाउकर त कीयो नै
सबके के जहाँ, सब छै, ओ सब हमर मॉडल एगो मॉडल नै बीस बीस मिथि लाञ्चल देख ठीके ने
दरभंगा, पटना केन ओकरा की कहू, ओकरा त अखन टाइमे नै हतै गेट सब बन्द क लेत ओकर कखन मुजफर जफपुर आ कखन लीची पुर आ समस्तीपुरमे हथिन, दीदी
लुखी समग तऽ लगिते छै। आ
हमर किस्मते पर छुरी चलि देलकै दीदी
हा
किस्मत देखियै और हम सभ छी कमर मे कर्व छै। तैयो घोर में बैसल छी सच बोलै छी एगो ओकरा देखियौ।
ओकर स्वागत देखलियै हा स्वागत देखलियै कि नहि घोर हमर पहचान नहि ने कियै
हा
देखलियै एकर सभ के एखन एखन खुलल छै। ने मतलब एगो डानंसिंग शो भेल रहय बीच में आचल आचल क के जे एगो लड़की छै। हाँ ओ कते सुंन्दर डांस केलकै ओ हाँ ओ तऽ फेमस वायरल व गेलो डांस
हा चालू हम सभ करै छी।
हूँ मुँह उठा के चलि दिय औ कह लिय आ
हे प्रैक्टिस करबै तऽ सभ बढिया सँ सुनू
अइना पप्पा आ त जते खराब‌ समय ने में एगो चीज त जरूर सिखलिये कि इन्सान के किछु त जरूर कर के चाही अपन अप्पन वाला के ककरो पर दिपेंड नै होइ के चाही बहुत सभ चीज
श्रीमती जी की कहि रहल छथिन
हा जखन हम इग्नोर करू बरबर बरबर भरि दिन करते रहै छै।
आब तो कॉल काटे रहले ह हम केना सभ के लाग
बारह मिनटके बाद अपने कटि देथि तऽ अपने के देबै हा हो ओएह कह रहै छै। सभ साथे प्रॉब्लम छै। आब केनहो हेतै तऽ बारह बजबे करतै
कि भेलै
हइ कि नहि।
अच्छा जेना काल्हि काल्हि जेना पेमेन्ट अहाँ कहलियै ने पेमेन्ट भेज दै छै।
हा
तऽ काल्हि अहाँसभ गप करने हेबै अहाँके पेमेंट भेटल
नहि कहलो त ऊ